ठीक छै।
हमरो बढ़िआँ, कतयसँ बजैत छी?
हम तऽ दरभंगास।
कतसँ सऽ बजैय छी? आ हम तऽ मधुबनी से बाजैय छी। ओ मधुबनी से बाजैय छी।
मधुबनी में कतऽ सऽ?
मधुबनी मे हमर घर भेल स्टेडियम रोडमें।
अच्छा! स्टेडियम लग ओ जे बैनल ऐ स्टेडियम से?
हाॅं आई पी एस के नाम सुनैय छीयैय, इंडियन पब्लिक। ओ, बहुत फेमस स्कूल छैय। हँ ओहा, ओत्ते के पास में। नैय हँमनै ओइ मे पढ़ल छियै, हम बीपी एस मे पढ़ै छियै।
पैढ लेने छियै, मतलब भऽ गेल बात।
हँ हमर भऽ गेलैय। पढ़ाई कम्प्लीट भ गेलैय आ।
हेलो! गर्मी भऽ गेल?
हेलो! आवाज नैय आब रहल है?
बारहमी अहाॅं के भऽ गेल?
हँ हमर बारहमा भऽ गेल, ई ग्रेजुएशनो भऽ गेल, सबटा भऽ गेल अइ। अहाँके कोन क्लास में छीय? हेलो।
हम
हॉंऽ?
हम्मर तऽ बारहवीं भए गेला, हाल फिलहाल में भेल बारहवीं भेला। और नीट के एग्जाम बुझल हेबे हैत?
अच्छा अच्छा।
एइ बेेर नीट देलियैं तऽ पेपर लीक भऽ गेलैय।
ह्म्म।
तऽ पेपर लीक भऽ जेतैय रीनीट भेलैया।
अच्छा अच्छा हाॅं।
तऽ ओहैऽ देलियैयाऽ।
ओ केहेन रहल?
ठीक ठाक छलै, पहिलवला कनि ठीक रहैऽ। कनि मुन खुश रहय, फेर पता चलल लीक भऽ गेलैय पेपर। तऽ दोसर रिनीट देलियैए, तऽ रिनिट देलियै तऽ काल्हिए रातिमे रिजल्ट एलैय। तऽ-तऽ ई पता रहय कि मतलब सेलेक्शन नहि हेतैय। तइऽ दुआए ड्रॉप लेलीयैय। तऽ आब नम्बर पता चैले गेलैय साढ़े तीन सौ चारि सौ एलैया।
अच्छा।
तब फेर ड्रॉप ले, आब ड्रॉप के क्लास करैं छी।
अऽ केहेन चैल रहल अइ पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चैल रहल अइ?
ठीके चल रहल छै एखन हाल फिलहाल मे, एकग्जामें खत्म भेलैय। तऽ-मैं-अथी स्टार्ट भेलै बैंच हमर सबके। तऽ भोरक आठ बजे सऽ आठ बजेसँ तीन बजे तक चलैयैऽ, तऽ ओहैऽ करै छी ड्रॉप के।
अच्छा। औरऽ?
आ अहाँ की करै छीय?
हम न हमर पढ़ाइ कम्प्लीट भऽ ग- एलैय आब एखन किछ नहि कर रहल छी।
गारी में छी, तहन घर में बैठल रहै छियै?
हँ स्टूडेंट छीयै, अपन आगाँ तैयारी केलौं, पढ़ाइ वढ़ाई केलौं।
अच्छा, कथीके तैयारी करै छीय?
गोवमेन्ट एग्जामके।
अच्छा, तऽ अइ बेर देबै एग्जाम?
हँ, भरलियैयाऽ एस एस सी सी जी एल के फॉर्म।
अच्छा सही अइ।
हुम्म।
और घर में कते आदमी रहै छी?
घर में हमर ज्वाइंत फैमली अइ, नॉ आदमी रहै छी।
आवाज कटैयाऽ।
अवाज नैय आयब रहल अइ अवाज?
हँ आब आबया आबया।
हँ नौ आदमी छी, से कहै छेलौ है।
सब साथ रहै छि, कि अलग- अलग?
नैय सब साथे रहै छियै।
अच्छा दादियो छै, दादी- दादा?
उम्म दादाजी नै छैथ, दादी छैथि।
दादाजी कतऽ गेल छथी?
कतउ नै हुनकर अथी भऽ गेल छैन भऽ गेल छैन।
अच्छा कहिया- कहिया भऽ गेलै?
भेलै आब एगारह साल भऽ गेलै के।
अच्छा दादी ठीक छैथि?
हँ ठीके छै आब, हुम्म कनि पैर- वैर के वहा प्रॉब्लम जे भी होइ छै। थाइराॅइड छै न, हँ थाइराॅइड छै, बी पी बढ़ै छै जी
अच्छा।
हुम्म
और पप्पा-मम्मी सब ठीक छैथि?
हँ सब ठीक छै पप्पा के कनि एक्सीडेंट भऽ गेल छेलैन है।
जा केन्ना?
आबै छेलखिन है रस्ता मे, तऽ एगो बाइक वाला टक्कर मारि देलकैन, त चोट काफी जादा छैन।
ह- ह आब ठीक छथिन?
टाइम लगतैन ठीक होय मे, एखन पूरा जौ के हुनकर ऑपरेशन भेल छेलनि है, जौ में पूरा फ्र छेलैन है चल छेलनि हे, नाक पूरा टूटि गेल छेलनि हे, से सब चोट ज्यादा छैन।
कतऽसँ आबै छेल
गाँव छै, हमर न रैयाम साइड गाँव से आबै छलखिन है तऽ घर मधुबनी
हुँ।
तऽमे एकटा वी शेप रोड छै, तऽ ओइ तरफ गाड़ी आबै छै न, तऽ नै देख
नै देख
त वएह टक्कर मार ओहो में छेलैया गाड़ी।
गाम
गाम अच्छा बुझ अच्छा हँ सुनने छी। रैयाम मे किछ करै छथिन, ओ सब?
हँ रैयाम में हमर पप्पा -चचा दुनू के दुकान छै।
अच्छा बिजनेस मैन छथि?
हँ दुन्नू साथेमे।
सही छै तब।
बाकी हमसब चाइर भैए- बहिन भेलहुँ।
अच्छा भाए- बहिन छै। की सब केस की
हम सबसे पैघ छियै अकेला बहिन में छियै। बकी तीनटा भै छथि तीनू पढ़ाइ करै छथि। एगो पटना मे सबसे पैघ भए जे है से पटना मे बी पी टी करैया।
और छोटका है से नीट के तैयारी कऽ रहल हे। एहि बेर एक्जाम देल जा हूँ नीट के।
होते हँ बुझलहु अवाज आ
हँ।
कह कहियासँ केलथि। ई दिसम्बर
आओ हँ दिसम्बर पच्चीस।
अच्छा कते सालके कोर्स छैय।
साढे चार सालके कोसै छैय।
सही छैय मतलब पटना छुट्टी तुट्टी होइ छैय तऽ आबै छैत।
हँ छुट्टी होइ छैय तऽ होस्टल मे रहै छैय ने कॉलेज के तऽ होस्टल मे रहैना एलाउड न छैय अगर छुट्टी भेल तऽ। तऽ दूओ दिन के छुट्टी होइ छैय तऽ आबे पड़ैत छैय।
सही छैय। दुनू भाय नीट के एग्जाम ओहन के केकर केहन गेलै।
बहुत बढ़िया गेले ये कहे बढ़िया बढ़ियां नम्बर सब आनलक है लेकिन तयो पैढ रहल ये कि एक साल ड्रप लेब ओते जे कॉलेज ड्रीम ड्रीम कॉलेज नै भेठले दुनू के ड्रीम छैय एम्स दिल्ली के। एम्स दिल्ली लेबऽ के पूरा अधि मे छैय। छैय एहि बेर एम्स दिल्ली नहि भेट पैतते जते नम्बर छलै ये। तइ दुआरे नेक्स्ट इयर कहै छैय पक्का एम्स दिल्ली लऽ एबै।
हूँ हमरो सएह छलक कि हमहूँ निकालू पर नहि भेले तऽ ड्रॉप लेलहुँं हेँ।
हूँ बढ़िआ केलों।
एहिबर ट्राइ करबै कि निकालि लिअ तऽ सही रहतै।
हँ अच्छा। खाना उना भेले।
खाना इखेन नै भेलै बैने रहल छैय कनी लेट भऽ गेलैन। गैस खतम भए गेल रहै। गैसके तऽ पताए छैय ने कतेक दिक्कत भऽ जाइत छैय।
बहुत दिक्कत छैय।
बहुत दिक्कत भऽ छैय केहन मौसम अछि।
एखन अन्दर गर्मी छैय घर मे बाहर ठंड कनिक हवा अच्छा छैय तब बढ़िआँ लागलै। बरसा नै होइ छैय त तऽ धूप तते जादा तेज छैय जे। आदमी के जान लऽ ले।
अच्छा।
हँ।
अखन जे नीट ए्जाम भेल रहै।
हँ
तऽ' कैंसल जे भऽ' गेलै तऽ'कते बच्चा सब साइड किन तऽ'उएह मने ओ प्रोटेस्ट उठेलकै य
हू हू
कोन बाङ्गरू ताङ्गरू छैिक यौ
वंगरू न छै सोन वाँंग
हँ तऽ' उएह मतलब हड़तालपर छै धङ्गर हड़तालपर। खेलैत ह ने शायद सत्ररह दिन भऽ' गेलै।
बीस दिन
अच्छा बीस के किछो फे आदोलन तऽ'दोलन छै।
हू ह जन्तर मन्तर पर।
आ नहि हम कतय जायब हमसभ एखन पढ़यसँ फुरसते नहि मिलैए तऽ' कतय बाहर भीतर।
सही बात छै सी बात छै।
तऽ' कोनो विषके छै आब कहल गेल जे शायद कोनो मन्त्रीकेँ हटेथिन। शिक्षा मंत्रीके।
अच्छा हँ शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेश के बात चलि रहल छै धर्मेेन्द्र प्रधान शिक्षा मंत्री छथिन। जिनकर उ
हँ जे नीट के पेपर लीक भेले है ओहि चीज के जिम्मेदारी हुनका लेबो। पड़ते ह हुनकर सब के मांग छै जिम्मेदी लेबऽ'दारे रिजाइन करऽ 'पड़ते। आवाज कटि रहल है अहाँके। हेलो
आवाज कटैए।
हँ आबै रोलाज कोट छल
अहाँ तऽ'इह नेटवर्कमे नहि छी।
कनि कनि नेटर्क कखनो कखनो वीक हो जाइ छै ने की कहल।
एरखणडा एको आलोा छै।
हेलो। हेलो। हेलो।
आवाज कटऽ' लागया।
हमरोग कट रहो अहाँके आवाज आउगा मुझा नेटवर्क नई है।
अखन बारिश भ रहल अइ से।
नहि बहुत अच्ी मौसम छै गर्मी वाला।
हमरा बारिश के वजह से नेटवर्क अथ बाहर भीतर नहि जाइ छी घूमऽ'फिरऽ'
नहि एतऽ' हम कनिनी क जे मेन चीज छैत त गेल छी। जनकपुर धाम आओर कपिलेश्वर स्थान भवानीपुर स्थान स्त।
जनकपुर तऽ'बहुत नीक जगह हँ।
हँ नीक तऽ लागल, लेकिन लेकिन भीड़ एक दिन गेलहुँ, ओहि दिन भीड़ बड़ छलै।
अच्छा! तऽ दर्शन नहि भेल?
नै कहाँ दर्शन भेल।
उठा लिअ, उठा लिअ, काइट दियौ।
रुपीया लगा-लगा क गेल हेलो!